हँ ठीक कीयै
हेलो अहाँके आवाजमे हमर हमरा बलामे स्पीकर नहि अबै य
ओ अहाँ ठीक छियै
हँ हँ हम ठीक छियै
और की सब भऽ रहल छै
खाना पीना भऽ रहल छै
ओ इम्हर तऽ लाइटे कटल छै बहुत देर से
नहि हमरा एतऽ तऽ छै
नहि इम्हर खानो बनाबयमे दिक्कत होइत रहै पर लेट भऽ रहल छै ओहि चलते बनाबैत रहियै
खाना अहीं बनाबैत रहियै
हँ
आब घरमे बाल बच्चा छै तऽ बनावत तऽ परबे न करतै बूढ़ सूढ़ भी छथिन हँ बन गेलै
एगो खाने पीना मे तऽ टेंशन रहे छै रात के जे केना बनेबै यहाँ पर लाइट के कोनो व्यवस्था नहि छै कते बार कते बार कहबो करै छियै फिर भी नहि
सुनै छै लाइट बला सब
हँ लाइट के तऽ बहुत दिक्कत
हँ और की सब भऽ रहल छै
और अब घूमय ले जेबै
ओ और हमरा एगो विषय पर बात करय के रहय
कथी
अ प्लास्टिक प्रदूषण पर
हूंम्म बढ़ियाँ विषय
ई हँ अहिसे बहुत जादा ही प्रभाव पड़ रहल छै अपन सबके शरीर पर
शरीरो पर आ वातावरण मे भी
हँ सब प्लास्टिक सब इतना मतलब रोड पर फेेक दै छै कहीं फेेक दै छै कहीं फेेक दै छै तऽ ओहिसे बहुत ज्यादे ही दिक्कत हुअ लगै छै
प्लास्टिक सरबो नहि करै छै एके जगह धेल रहै छै धेल रहै छै
हँ हँ और सब आग लगाबै छै तऽ ओकर धुआँ वातावरणमे फैलै छै ओहिसे साँस आर लेबय मे प्रॉब्लम होइ छै आओर नैका नैका बीमारी उत्पन्न होइ छै
हँ ई तऽ बात सही छै
हँ
कुछ करऽके चाही सरकारके
हँ यहाँ पर तऽ हम सबके समझाबै छियै जे प्लास्टिक के कुछ भी समान यूज नहि करऽ के लेल
अच्छा करै छियै
हँ उम्हरो तऽ अहाँ समझाबैते ने हेबै
हँ हमहुँ यही करै छियै हमहुँ सबके समझाबै छियै
समझेना बहुत जरूरी छै
नहि समझेबै तऽ दिक्कत हेतै सभ आदमी
हँ हमरो इम्हर प्लास्टिक बहुत ज्यादे ही जलैत रहै बहुत ज्यादे ही सबके तबियत खराब होइत रहै तऽ अभी प्लास्टिक कनि कम जड़नाइ भेले हे तऽ सबके तबियतो आब कनि कम खड़ाब होइ छै
अच्छा बात छै
ह सिखाबै छियै सबके कि अगर प्ला स्टीक के कुछ भी सामान छै तऽ कचराक के डिब्बामे फेकऽ लए गीला के अलग सूखा के हँ गीला के अलग सूखा के अलग
सबके अलग अलग फेकऽ लै
आ बाजार सबमे भी तऽ बहुत जायादे गाँंव मे तऽ कनी सुधार भेले हे लेकिन बाजार आर में तऽ बहुत ज्यादे ही होइ छै ई सब प्लास्टिक आर फेेक दै छै सब
हमरा तऽ कृष्ण भगवान के एगो चित्र एले हन बहुत बढ़िया
हँ
देखो मे तऽ सुन्दर छै
हँ हँ आओर अहूँ कुछ बताबु प्लास्टिक प्रदूषण के बारे मे
हम की बतेबो सब जानैते छै कि प्लास्टिक के ई कहियो सड़ै तऽ छै नहि ओकरा कम यूज कम इस्तेमाल करैली
हँ
प्लास्टिक के पन्नी मे नहि दैले
हँ प्लास्टिक प्लास्टिकके थैला नहि यूज कर लए कागज या अथी कपड़ा के यूज करऽ लै
के अथी मे छै तऽ ओमे खाना के खाना छै कनि कनि टुकड़ा होइत होइत ओहिमे चलि जाइ छै
आओर प्लास्टिक कभी खराब नहि ने होइ छै
हँ
ई तऽ मानव बनेलकेै हैं न ई तऽ मानव बनेलक हैं प्लास्टिक
हँ
ह्म यहूं पर बहुत सारा कचरा फेकल रहैत रहै तऽ हम एगो दूगो इंसान के जे कचरा उठाबे छथिन ऊनका हम गाँंव मे ओतना सुविधा नहि ने छै
नहि
तऽ फिर भी ई मतलब कहलियै हुनका तऽ अबै छथिन आब कचरा उठाबै छथिन
आब उठाबै छथिन
हँ पहिले मतलब सबके यहाँ कचरा बहुत जादे ही रहैत रहै तऽ कोई नदी मे फेंक दैत रहे कोई कीचड़ मे फेंक देैत रहे कोई कहीं फेेक दैत रहेै कोई रोड पर फेक दैत रहय एहिके वजह से साँस के भी अहाँ पे बहुत जादे प्रॉब्लम भऽ गेलै रहे ने
हँ अहाँके
हँ हमरो भऽ गेले रहे हमर घर मे जे छोट छोट धिय पुता सब छै ओकरो सबके भए गेले रहे
ह्म
डॉक्टर के यहां गेलियै हँ हँ आब सुधार भेले हें
हमरा ओतऽ तऽ
ह
हमरा ओत तऽ ओते नहि होइ छै
हँ
गाड़ी अबै छै कचरा वाला
हँ हँ हमरो यहाँ पहिले बहुत होइत रहै लेकिन आब जहिया से कचरा बला सबके बजेलियै है ना तहिआ स कम होइ छै लेकिन फिर भी बहुत इन्सान एहन छै जे कचरा के कचरा वाला के पास नहि दऽ कऽ अपन अगल बगल मे फेेक दै छै
आ
आ अभी हम एक बगल मे गेलियए रहए उनका सााँस कितना जादा प्रॉब्लम भऽ गेलै रहे जे हुनका मृत्युए भऽ गेलै
मृत्युए भऽ गेलै
हँ सास के सााँस लेबेय मे प्रॉब्लम होइत रहे इतना ज्यदा इतना ज जादा प्रॉब्लम होयइत रहे
ह ह
बहुत दिक्कत ह
हँ तऽ आब सबके समझेलियै हें समझा बच्चो सबके समझेलियै हें ऊपर से बड़को सबके समझेलियै हें जे त ओ कचरा रोड पर नहि फेकल है प्लास्टिक रोड पर नहि फेक लऽ ऐसे आब कनि कम भेले है
हँ
नदी पोखरि मे भी सब प्लास्टिक आर फेेक दैत रहै कुछ कुछ फेेक दैत रहै जैसे नदी गन्दा होयबे करैत रहै आ ऊपर से ओहि मे जे सब इन्सान नहाबैत रहथिन या उनको सबके कुछ ने कुछ हो जाइत रहै
हूं
तऽ ओहि चलते हम अभी की कहै छै नदी के भी साफ करबेलियै हे आओर पोखरि उखरि के भी साफ करबा रहल छियै
बढ़िआ बात
हँ नहि करेबै तऽ फेर अपने सबके दिक्कत हेतै
पूरे गाँव मे भी
हँ उएहे चलते करा मतलब कराबऽ पड़ रहल छै लेकिन एक जगह हम करा देबै लेकिन आओर सब जगह तऽ हमरा से नहि ने भए पेते
अहाँ के बहिन की करैय
हमर बहिन हमर बहिनो के ने तबियत खराब भऽ गेल छै उम्हरो प्लास्टिक आर के कनि बेसिए यूज
के थार लऽ के हमर बहिन प्लास्टिक के थैला मे हेलो
हँ
हमर बहिन की करलकै प्लास्टिक हँ हँ हलो
हँ हँ आवाज अबै छै
अबै छै
हँ
हमरो सबके हमर बहिन जे रहे हमर बहिन जे रहय हँ ओकरो ना प्लास्टिक के थेला मे सब्जी उब्जी आर रख लेलकै गरम जैसे अ प्लास्टिक तऽ जरि गेलै और उएह सब्जी खा लेलकै उ तऽ ओकरो तबियत बहुत ज्यादे ही खराब भए गेलै
ओ प्लास्टिक खाइए के नहि चाही प्लास्टिक के इस्तेमाले नहि करयके चाही
हँ आओर पलास आओर प्लास्टिक जे छै बहुत जादे ही खराबी करे छै
हेलो
हँ
हँ की कहैत रहिये
कहैत रहुँ जे प्लास्टिक बहुत ज्यादे ही खराब करै छै बच्चा आर के भी समझेलियै है जे प्लास्टिक के बेसी जलावे के लेल न बच्चा सब के कचरा के डिब्बा में रखे लेल कहलिय बच बच्चा सब के प्लास्टिक आर कचरा के डिब्बा मे रखल है
ह अच्छा केेलिए
हँ अभी तऽ हर जगह तऽ प्लास्टिके मिलैत छै कहीं पर भी पर अथी नै न मिले छै ना कागज के थैला वैला आर मिले छै एना कपड़ा की मिले छै
हँ हमरो इधर ओहने छै
हँ तऽ अभी हम मम्मी हमर घर मे एगो सिलाई करवला मशीन नै होइ छै
ह
हँ तऽ उएह रहै तऽ हम अपन मम्मी के कहलिये
हूंम्म
जेब अथी कपड़ाके एगो झोरा सी दय ले
बाह बहुत अच्छा उपाय छै
हँ तऽ ओ हँ तऽ उएह सिलकै तऽ आब कुछो सामान रहै छै तऽ उएह लक जाइ छीयै अपन आनै छियै आब बे